हलो
हँ हेलो, कि यौ की हाल चाल छै?
ठीक हइ आयुष बाबू अपन ओर अपने कऽ की हाल चाल हइ?
हमरो ठीके छैय
की सब भऽ रहल? क सब भऽ रहल अइ?
नहि किछो, आब भोजन कऽ इंतजार मे छियै
अच्छा तऽ भोजनके इन्तजारमे छी
हँ हँ
कथी सभ भोजन मतलब आइ? मतलब भोजन घर मे बनलेया।
आइ बनले है भात, दाइल, सब्जी।
अच्छा आर
आरो बने ह पापड़, तिलौरी
आरो
आरो नहि, आरो किछु ने, एतबे चीज बनले ह आरो खेबै
आइयो देवता अपनेसँ मैथिल आदमी भऽ कऽ भाद दाइल बनल रहय, तऽ ओहि पर से जे दूग तरुआ भ जइत तऽ ओर अति उत्तम भए जइ तऽ महाराज अहाँ जे पापड़, तिलोड़ी पापड़, तिलौड़ी छनबा देलहूँ खाली त कहियो जे दूगो ऊ मतलब दूगो आलू के, परोड़के य कुछ और के दूगो तरुओ उलटा देता
नहि गर्मी छै ने, दिन मे खा लेने रहिये अथि लिट्टी
अच्छा।
तऽ गर्मी मे जादे नहि ने खाय के चाही तेलपक, नहि तऽ पेटो ने चला दै छै।
अच्छा अच्छा हँ ओ तऽ बात है लेकिन। लेकिन तैयो अपन सभके जे एगो सम्प्रदा चलि एलैए जे मतलब। जेना भात, दाइल भेलै तऽ ओहिपर से कुछु मतलब एगो दूगो तरुआ भऽ जाइए तऽ कनि आओर अति उत्तम मतलब भऽ जाइए। से हमर कहऽके मतलब अइ।
ओ।
हैड ई सभ खैर ईसभ मतलब बात छैर आओर सभ मतलब की सभ भऽ रहल छै पढ़ाइ लिखाइ।
पढ़ाइ लिखाइ ई बेर टेथ के छै एग्जाम
अच्छा अच्छा तऽ टेथे के एग्जाम तऽ हमरो अइ महाराज
हमरो तऽ टे अ के एग्जाम हय ने एके साथ छी त अहाँ केना भूल जाइ छियै की कहल तऽ कथी सभ मतलब मतलब पढ़ाई लिखाई मे कथी सभ चल रहल है
अभी चल रहले है मैथ हिन्दी संस्कृत ई सभ पढ़ रहली है आधा आधा सिलेबस खत खतम कऽ चुकलियै हे आधा आधा बकी छै आरो।
अच्छा मैथ ईसभमे तऽ बहुत क्वेस चनसभ हमरासके छुटिए गेल हँ अभी लेकिन तरुत चलू ओकरो हम तैयारी कहि रहल छी अ लागल छी ने बढ़िआ से ह तऽ सरकार के दस हजार रुपैआ छोड़ऽ के हइ ने सरकार के दस हजार रुपैआ। अथी मतलब छोड़ि देबै तऽ अपना सभके घाटा लागि जायत तऽ एहि लऽ कऽ मेहनत करू हँ पूरा। प्रयास मे रहक छै जे सरकार से जे हमरा सभके लाभ भेट रहल आइ एकरा हँ एकरा छोड़य के नहि यइ।
हू
सब और सब बाप और सब मतलब स्कूल में जे ओहि टाइम में जे ह अपना सब स्कूल में रहहि ओ संस्कृत पाठशाला मे
हँ हँ
ओकर सर की सब अभी छथि या ओसभ अथिी मतलब मतलब भऽ गेला सरजी सब
तऽ हमहूँ आब संस्कृतमे ने ने आब हमहू संस्कृत पाठशाला मे नहि ने पढ़ै छीिय आब हम प्लस टू मे चलि गेलहु ने
अरे ओ तऽ पते अइ लेकिन हम पीछे वला कहै छी जे ओहिमे जे मतलब टीचर सब सरजी सब जे रहथिन ओ सब छथि या ओसभ अथी भऽ गेला किया से अहाँके पासे मऽ नऽ अय घर
हँ हँ हमर जे स्कूल जे है हमर दलान पर जी स्कूल है उ स्कूल कऽ बारे में बात
जी जी जी सरकार ओहि कऽ बारे मे बात कऽ रहल छी अहाँ से हम
हँ हँ उमें है एगो राम किशोर सर ओ बड़ा मारै यऽ
अच्छा अच्छा ओ बड़ा मारैत रहत हं राम किशोर सर बड़ा मार मारत रहऽ अभी याद आब गेल नाम लेलहुँ हेँ तऽ
हँ हँ
बाप रे बाप हमरा सबके जे हमसभ जे टिफिन में जे भाग जाइत रहू
हँ
आ ओकर काल्हि भऽ कऽ जे स्कुल अबैत रहौ तऽ बाप रे बाप स्कुलके जे अथी रहै होइ कथी कहियौ मोनीटर
हँ हँ
ओ मतलब भागऽ वला मऽ नाम हमरसभके लिख कऽ रखैत रहए काल्हि भेने हुनका सर सरजी के रहम दइ
आरो हमरा जे एक बेर मार फलनि रहे ओ तऽ हाथे नऽ फुला देलन रहेय
बाप रे कते दििन कऽ बात कहि रहलहु हें यो
अठमा मऽ रहियै हम पास करयवला तो अथी की कहै छै सभ ठं्डा पी लेलकै
हँ
आरो देहे पर हुनकर बोतल फेेक देलकै तऽ एक तरफ सऽ सब के मारला तऽ हमरो मारला तऽ हमर उमे हाथे नऽ फुलि गेलै हेन डंटा ने मारले
एक अच्छा एगो बात मतलब अहाँ सब तऽ उचित नहि ई काम केलहु महाराज शिक्षक के देह पर शिक्षक के देह पर जे अहाँ सब ठण्डा पीक कऽ आओर ओहिके बाद जे हुनका पर जे बोतल फेक देलियअनि तऽ ई कहाँ के मतलब सही काम छै से हमरा बता तऽ ओहिमे तऽ अहाँके जे मारला तऽ ओ कोई खराब कम तऽ ओ नहि मतलब केला
तऽ हम जान के थोड़ी बाउंड्री पर रखने रहियै ने तऽ नीचा रहथि तऽ गिर गेले
अच्छा त गिर गेलै तऽ फेर हुनका तऽ मान कि जे गिर गेल अहाँ से तऽ हुनका से सर ई माँगतियै ने जे सरज छमक करियौ जे गलती भऽ गेलै आब के नहि लेकिन अहाँ सभके आइ काल्हि के बच्चा के कि छै ने जे सरेजी से मुँह लगाबय लग
ह ह ई तऽ बात छौ
तऽ वही अहाँ सभमे मतलब ओहि टाइम मे भी रहै ई बात आओर अभी भी हइ यहाँ सभमे ई बात
हू।
तऽ ई बात के आब अहाँ सभ एक्सेप्ट करियौ चाहे नहि करियौ लेकिन ई बात अहाँ सभमे रहै और अभी। भी अ कि नहि से तऽ नहि पता किया से हमरा अहाँकेँ भेट भेला बहुत दिन भऽ गेलैय कम से कम तीन साल के अप्रोप्स।
ह ह
तऽ ताहि लोक कऽ
आब सरजी सभसँ जे शिक्षक सभसँ जे उल्टा सु उल्टा मतलब बात करबे या हुनका कोई अपशब्द कहबनि। तऽ ईसभ तऽ कही से उचित नहि आइ
नहि नहि आरो सभ कहू हाई इकुल के की हाल है हाई इकूल इसकुल मे जाइ छियै कि नहि
ह ह यौ इसकुल की करू मतलब कहू ई जे मतलब दू चारि गो धिया पुता सभ नहि खचरा टाइपके भ जाइए ओहीसभ बड़ा परेशान करैए हमरोसभके आओर टीचर लोकके भी बहुत परेशान करैत छै तऽ ताहि लऽ कऽ हमरोसभके अथी कनि पढ़य के ओते मतलब स्कुल मे गेलहूँ तऽ फर्स्ट घंटी कयलहुँ आओर सेकेण्ड घण्टी मे
मतलब चलि एलहुँ घर अपन घरे पर आबि कऽ पढ़ाइ लिखाइ जे भेल अपन कनि
कि करैया ओसभ मारैया क रोक कऽ
रोकि कऽ मारैया नहि उल्टा सीधा बतियाइत रहैया आ संन्ठ अनेर बनेर किछु किछु आब ओकरा सभके की कहबै अह
एक कम करू कहबै कि जे ने दुर्गा मेला आबिए रहले है बौआ आ हमरा इम्हर
नहि नहि हमरा ओते मतलब कर के फुुरसते नहि य महाराज कथी ओकरा सभ से चोर उचक्का सभ से झगड़ा करब मुँह लगायब ता
सेहो बात ठीके कहलियै।
ओकरा सभसँ हटले रहू
ह ह
तऽ ताहि लऽ कऽ ओकरा सभसँ जतेक हटल रहब ओतेक ठीक रहब। तै लऽ कऽ तऽ हमसभ ओकरा सभसँ मुँह नहि लगेलहुँ अपन जे कहलक अपन ह मे हा मिलाक अपन मतलब इसकुलमे हाजरी बनेलहुँ आ चल आ साइ। साइकिल के रुपैआ अहाँकेँ भेटल रहे ने य
ह ह भे तीन हजार भेटल रहे
ओ तीन हजार हमरो भेटल तऽ अथि हम त साइकिल एगो खरीदलहूँ अहाँ
हमहूँ खरीद लहु कि एगो।
ह त अच्छा काल्हि फोटो साइकिल के कनि मतलब कनि हमरा मोबाइल पर मतलब भेजब। किया से कि मतलब हम तऽ अथिी के खरीदलहूँ हे एक्शन के अहाँ
हम खरीदलॅ हे ए वन के
ए वन के ई कोन साइकिल छै फेर इम्हर मतलब कोई साइकिल मतलब एलै हैं की कोइ कम्पनी ओ हो तब तऽ आ त इसकुल मे तऽ तीने हजार रुपैआ अहाँकेँ भेटल तऽ ओर तऽ ओर मतलब पैसा तऽ घरे से मतलब लगेने हेबै
ह ह पप्पा रहथिन ने से कसा देलखिन कहलियै से पप्पा पुरान एगो साइकिल रहै तऽ उस चल के ने रहेत हम कहल एगो नया साइकिल पप्पा लऽ लेते रह कहलखिन ठीक छै चल।
जी।
लऽ लेलिए लऽ लेलि साइकिल
तब तऽ अथि तऽ तहिल हमहूँ एगो साइकिल खरीदलहुँ लेकिन कि कह ओ साइकिलके कि भेलनि साइकिल खरीदऽ हम ठका गेलहूँ
हँ कि भऽ गेल से
ओ कि भऽ गेल ने ओकर फ्रेमे अ टूट मतलब टूटल नहि रहा होत। त घर लऽ क एलहुँ पाँच सात दिन दस दिन एक महीना चढ़लहुँ ने कि धिया पुता सभ घर मे छै कते से नहि बुझे छियै खरू तीरू सभ धिय पुता सभ घर मे अइ साइकिल के लऽ कऽ भरि दिन एम्हर ओम्हर तह सनहस दोकान दौरी करैत करैत मे ओकर अथी फ्रेमे के तोड़ि देलकऽ
ओहो तऽ किया ने ओ गारंटी में साइकिल जब हैत त ओकरा बदलवा दिया
वारण्टीमे नहि रहै वारण्टीमे अछि तऽ कते एक सालके छै वारण्टी आब फेर एतय से जाउ ओकरा लऽ कऽ ताजपुर ओहिस निकालियी जे एते पर ओकरा ओ मतलब गैस तेलडिंग करबेल सा। त करबेलहूँ लेकिन ओ सक्सेस नहि अइ ओकरा हमरा जहाँ तक अथि सुझा ये ने जे ओकरा हमरा साइकिल के फेर एक्सचेंजे नहि करऽ पड़त। नहि तऽ नया फ्रेम लगाब करब, एहि दूगो मे से एगो ऑप्शन कुछु करब।
ओहो हमरा तऽ अभी घर मे लगबे छिय। हम साइकिल बच्चा सभके छुआए नहि देलू
नहि नहि नहि भूल से भी नहि छुआ जा। ई धिय पुता सभ एते बदमाश भऽ गेल ह जे कछ अथी एगो समय हमरो सभके रहै लेकिन हमसभ तऽ एते नहि रहियै। बदमाश हम अहाँ सभ लेकिन अभी के जे बच्चा सभ एते बदमाश हय। जे कुछ कही नऽ सकलियै ओकरा सब
तऽ ताहि लऽ कऽ की करबै साइकिल में ताला छिये। मतलब मार कऽ चा चाभी के धऽ देलहुं ओ चाभी कहाँ दून से आब धिया पुता छै। घर मऽ तऽ करा कहबै नहि ल कहीं से चाभी ताकि लेलक ल अपन हम अथी हम अपन मतलब इम्हर उम्हर कहि रहल सब अपन साइकिल चलााक पूरा दुोकान दौरीी बौआल झोला झपट कहीं कहीं छरपेलक
हँ हँ सइकिल के टूटि गेल।
हँ साइकिल टूटि गेलय तऽ टूटि गेल तब ओकरा किछु हमरा समझेमे नहि आयल फेर ओकरा जा कऽ परसुए त परसुए जा कऽ ओकर वेल्डिंग करेलहुं हेँ
हँ हँ
आ बडिंग करेलो हैं तऽ फर तालान मे सिक्करर लगााक रखल छियै।
आरो सब कहू चर चाचरके की हाल हयैत।
चर चाँचर में तऽ अभी पानि उनी कुछ आबि गेल। ह यौ इधर मतलब बागमती के मतलब अथी उधर काठमाण्डू सऽ लगै या खर्ला मतलब अथी खोललक है। गेट
ओहो
तऽ गेट खोलि देलक हे ताहि लऽ के लगैया। इधर पानी भी आबि गेल हे। हमरा सब के ब अथमे खेत उत के आस पास
हमरो सबके आबि गेल हे। हमरो सबमे आबि गेल हे। पानि
उएह देखियौ अभ ई बेर दहार तऽ हमरा सब दिस तीन चार साल पहिने एते भयंकर दहड़ आयल हे। जे म मछली हमरा सभ उपलैत रहए मछली मछली तऽ खायओवला मतलब जहे सहे मछली रंग बिरंग से काफुर रंग बिरंग कऽ मछली सब रहे। आ आब तऽ ओसभ मछली के दर्शो नहि भऽ रहल ह मरा लेकिन ई बेर कही चानंस ह जे कहीँ दाहर आबि जाय।